हा जय झूलेलाल भेण
जय झूलेलाल, छा हाल आ? मां हितों महाराष्ट्र वर्धा मां।
जी
महाराष्ट्र- वर्धा
अच्छा महाराष्ट्र वर्धा, अच्छा- अच्छा हा ॿियो कीअं? आवाज कटजेव तो?
थोड़ो थोड़ो हां कटजे थो कंहिंमहिल, हलो!
हा, सही अचे थो हाणे?
हाणे- हाणे अचे थो जी।
अच्छा पहले थोड़ो स्लो पई ॻाल्हायां।
अच्छा न उहो बि आ लेकिन थोड़ो कटिजे पियो मतिलबु लेट प्यो अचे आवाज़ु।
अच्छा- अच्छा, ॿियो कीअं ठीकु आहियो?
जी- जी बढ़िया, तव्हां ॿुधायो? तव्हां काथा था ॻाल्हायो?
मां एम पी शहडोल मां।
अच्छा
हा, हेॾो रायपुर जे अॻियां।
हा हा, हे हेॾे सांईड मुंहिंजी भेण बि आ। मु मुंहिंजी भेण इ आ, छा दुर्ग, दुर्ग में।
अच्छा अच्छा अच्छा श श हा, शहडोल पतो तव, मतलब हेॾे रायपुर जे अॻियां।
हा, आहियां।
हा, ॿियो तहां जी, तां छा कंदा आहियो?
ह। बस मां, मतिलब मुंहिंजी हाणे ई शादी थी आहे, हिकु साल थियो आ।
अच्छा हिकु, साल ई थियो थव, अच्छा।
जी हाणे फिलहाल, मां कुझु बि मतलब हाउस वाइफ ही आहियां। हांणे ऑनलाइन वग़ैरह कम सुरू कंदम।
अच्छा, ऑनलाइन कमु कंदव, बढ़िया आहे न, कुछु न कुछु कंदो रहे त सुठो लॻंदो आ न।
हा।
पंहिंजो
पहले मां मतलब कंदी हुयम। जंहिंमल मतलब हुयम न करे कंदी हम, हा, लेकिन वरी पो शादीअ में मां चयमि, सेटल थी वञा पो सुठी तरहं।
हा, हा। सही आ।
तव्हांखे, तव्हांखे त टाइम थी व्यो हूंदो, घणा साल थियाइन?
मूंखे त थी विया, टीह साल। मां त, मुंहिंजी त ऐज आहे।
हा- हा, बस। उन उन्हनि जी भी मैरिज थी वई आहे, की ईअं?
न, न, मैरिज अञा न थी आ, ऐं हिकु वॾो आ सतावीहें सालें जो, हिकु नंढो आ, चोॾहें साल जो।
ॿई, छोकिरा तव?
हा, हा ॿई छोकिरा आहिनि।
हा भई इयं हुजे न? चो भई हुजे कुछ, त हिते रिश्तो हलाए चड्यू। बरिया आवाज़। खिलण जो आवाज़।
त उअं ई ता,
उहोई, चवां ती न भई कुछ हुचे धयान में, भई हा छोकिरी आ, हा हेॾों छोकिरो आ हलो रे, हलायो रिश्तो त, भई पो हाणे ॾिस, जांच वांच त सभु करंदा ई आहिनि, बाक़ी हाणे उ सम्झ में ईंदो आ, त माण्हू चवंदो आ न।
हा। सही ॻाल्हि आ, कंहिंजी छोक किरियूं वेठियूं आहिनि, कंहिंजा छोकिरा वेठा आहिनि, छोकिरा अॼु कल्ह ज्यादा ई, वेठा आहिनि, छोकिरियूं घटिजी वयूं आहिनि।
छोकिरियूं। और छोकिरियुं मतलबु मिलनि बि नथियूं, मतलब कीअं कंहिंखे पढ़ियल लिखियल खप पन, बिज़नेस वारो न खपे, भला जॉब वारो खपे। भला जॉइंट फैमिली न खपे, सिंगल फैमिली खपे। अॼुकल्ह इहे बि, ॾाढी चीजूं थी वियूं आहिनि न।
हा, असांजे टाइम में काथे कुछ हूंदो हुयो, इहो पुछण करण भई आ न त कीअं? ऐं छा फैमिली आ, कीअं बसि, वॾा पसंदि कंदा हा। अउं थी वेंदो हुयो।
उहोई चवां ती न पहले न मम्मी पप् पा पसंद कंदा हुया, उन खां पो वरी बाहि इन छा जेको आ जाॾे अगरि छोकिरी ॾिसण वञनि ता, भले उहो छोकिरी न बि वणे, थोड़ी उणिवीहों वीहों बि हुजे, त हा चई छॾदा हुया, पहले छोकिरे वारनि जी हूंदी हुई न?
हा, हाणे छोकिरीअ वारनि जी ती हले पई, छोकिरीअ जी वधीक ती हले।
वधीक ती हले और हाणे वरी पो विच में भई हाणे भई छोकिरो छोकिरी पंहिंजी चॉइस ते करन। ठीकु आ, लेकिन हाणे त वरी- - उहो बि आ हुन सां गॾु वरी छोकरी वरी पहले चए ती असां ॻाल्हायऊं पंद्रहां वीह ॾींहं महीनो उन खां पो पसंद कयऊं, पो हा भई पहले सभु भई हाणे त अञा ज़मानो अञा चेंज थींदो।
हा। पर इ न त इन्हन जी बि हिकु हूअ ॻाल्ह मतलबु उह आ न रीज़न आ न इन जो बि मतलबु छा आहे न की केॾा केस ता थियन पिया, इहो सही आहे पाण कि हिक ॿिए खे ॼाणन
न लेकिन लेकिन अहिड़ा बि केस तव की लव मेरिज का मतलबु माण्हू हिक ॿिए खे एॾो सुठी तरह पहचानन था न उहो बि डिवॉर्स था वठी छॾन पिया
हा, उहो पोइ वरी न थी हा टाइम ॾाढो चेंज थी वयो आ -
हा जोकी छोकिरी मतलब ॾिसे बि थी त छोकरी छोकरे खे थी ॾिसे ह उन सां थी ॻाल्हाए लेकिन हुनजी फैमिली कीअं आहे हुन जी मम्मी पप्पा कीअं हे हुनन जो नेचर कीअं हे घर में कीअं था हलन उहो बि त मैटर करे थो न पियो
बिल्कुल बिल्कुल ऐं हाणे आहे न त अगर पाण में नथी ठहे त पो वरी हिकदम सां मतलबु उन ते था अची वञन अलॻ थियण ते मतलबु थोरो पहले हो सब्र हूंदो हुयो, सब्र ऐं इहो - - त हाणे सॼो ख़तमु थी चुकियो आ - -
समझ हाणे मतलब छोकिरियूं न समझोतो करण पसंदि ई नथियूं करन की न हल ठीकु आहे एडजस्ट करे वठ - - वठंदासीं उहा चीज रही ई नाहे - - अॼुकल्ह ॾिसो कपड़न में बि मतलबु पहले कीअं बिल्कुल पलू मथे ते अॼुकल्ह - - केर तो पलू मथे करेे - -
न न पलू, अॼुकल्ह न त एतिरा अहिड़ा अहिड़ा कपडा कपिड़ा थियूं पाइन छोकिरियूं जो ॾिसी करे - -
ईअं थो लॻे घर जी धीउ आहे मतलब नुह् न मतलब मां बि आहियां मतिलब - - मुंहिंजी बि हाणे शादी थी आहे त मूंखे बि मुंहिंजे ससुराल में कोई हो न आहे कि भई जींस टॉप - - पर, लेकिन चवंदा आहिन न हिकु पंहिंजे मथां हो हुजे - - भई फिर बि थोरो सहुरे जे साम्हूं हिकु इज़त ठाहे करे रखजे - -
इज्जत ठाह, थोरो सो न त अगरि चुनी रखजे ती न त उनसां- - पंहिंजी इज़त थी वधे ईअं न त असां ॿिए जी इज़त था कयूं पया - - पंहिंजे लाइ ई मतलबु इज़त था वधाइयूं पिया, उन्हन जी निगाहनि में देखा जाए त
जिय मुंहिंजी मुंहिंजी ससु बि मुंहिंजी निणान बि मतलब मुंहिंजी - - निणान बि मेरिड आ बट उ चवंदी आ की शो चुनी ती रखी लाए, लेकिन मा चइदी आ की ब घर में भाभी बि आ मुंहिंजी बि मम्मी खे हीअ चीज पसंद न हुई मम्मी पपा खे, त - - असां बि सुभाणे उहो कंदासीं त पो हुन में ऐं मुंहिंजे में फ़र्क़ छा रहिदो - - जीअं त मतलब मम्मी पपा चवंदा न की असां तव्हांखे एॾो सेखारयोसीं त उहो छा हुनजी- - इन करे भई मां त भई मथे ते चुन्नी रखण में छाई थो वञे पियो - -
हा - -
और ॿाहिर त निकरूं था जींस टॉप वग़ैरह बि - - पाइण में रोक न हूंदी आ बसि मथे त चवंदी दुपटो रखी छॾि बियो छा - -
हा - - हा इहो सही आ न ऐं छाहे न की हाणे मां ॿियन जी छा ॻाल्हियूं - - असांजी भा मुंहिंजी भाइटी आ त शादी करे - - वई आ त न त - - उहा सहुरे जे साम्हूं जींस टॉप ऐं टॉप बि हेॾा नंढा नंढा त मतलब अजीब असांखे ई मतिलबु थोरो अजीब सो लॻंदो आ पर नथो चई सघिजे
उहोई आ न वरी बि पंहिंजी धीअ खे हिकु बार चई छॾ, ॿिए जे नाले चओ त चईंदे हा तुंहिंजी बि नी नुंहं ईंद न पतो पवंदो तोखे बि।
हा आऊं चाहे मुंजी ख़ुदि जी मतिलबु भाट्री आ मतिलब सुठो न लॻंदो आ पर वरी बि मतिलबु हिमत न थींदी आ त कॾहिं ईअं चवांसि त भई गुड़िया हे छा ईअं छो भई सोहुरे जे साम्हूं भई भली तहां न त चुन्नी मथे ते नथा रखो गले में त हुजे। ग गले में त हुजे पर छा आहे की नथा चई सघूं हाणे चऊं था भई या न त जिते हो स सु सहुरा नथा चवनि त असां वरी केरु थींदा आयूं?
असां केरु आयूं सही आ न चवां थी न की अगरि तव्हां चंइदव न त पो वरी ग़लति थींदव मतिलबु हाणे मतलब भॻवानु न करे भई सुभाणे तहांजी बि नुहुं अचे थी अगरि उह बिना दुपटे जे घुमे थी त हू माण्हू तव्हांखे चवंदव न ॿियनि खे त बराबरि टोकी पई पाणी नूह खे त न थी चई सघे पई, पांजे घर में त नथी हल पांजे घर में ई त नथी हले पई माण्हू पो चढ़ण में मुंहुं न हो कंदा आहिनि न
हिकदमि सां चई ॾींदा आहिन ऐं अॼुकल्ह छोकिरियूं बि ॿुधण जो त बिल्कुलु न कंदियूं आहिन आऊं हिकु त रि श्ता बि हलायनि हलाइ बि न त छोकिरिनि जी एतिरी उहा आए डिमांड मतिलबु एतिरी उहे हीअं हुजे मतिलबु मूंखे सेपरेट खपे मूंखे बिजनस अलॻि द छोकिरो कमाईंदो हुजे उहो मां रखां मतलबु शुरूअ में ई एॾो सभु कुझु ॻाल्हाए ॾींदियूं आहिन छोक
हा हा उहोई आहे न चवां थी न के न मतिलब अगरि तव्हां चईंदव न के के त हू चवंदी मुंजे सहुरे अ ससु सहुरे खे प्रोबलम कोन्हे मुंजे मुड़स खे प्रोब्लम को्न्हे त तहां कहिड़ी प्रोरब्लम? त माण्हू ईयें
हा, सही ॻाल्ह आ, आऊं थोरा से बि हाणे टोका टोकी काथे थी बर्दाश्त करनि छोकिरियूं, हिकदमि सां अलॻि, अलॻि थियण थी चाहिनि। और
आप्शन आहे, आप्शन आहे, जीअ ॿ पुट आहिन बिनिन जी शादी थियल आ, आपशन जाते मिलेन थो उते त पहले हा भई सिंगल आ कोई आपशन ई न आहे पो ठीक आहे पो त शांति सां वेठियूं आहिन न त जाते आपशन आ त पो थी त वञनि न पयूं और अड ओ और अॾ न सुभाणे वरी पो ईअं बि थो लॻे की हा थी वञनि कम से भई अलॻि अलॻि रहनि ख़ुशि रहनि पाण में हा।
तो लॻे न ख़ुशि हुजनि ॿार त बस ए न त
जो की बार नंढा ॿार बि अची था वञनि न पो हुननि में लड़ायूं पो हुननि जे कारण वरी वॾनि में झगड़ा थियनि हिन करे चवन ता भई अलग अलॻि रहो पहले जे अॼुकल्ह ॾाढा माण्हू ईअं था करे छॾनि जीअं शािदयूं थी ती वञनि
ॾाढा मतिलबु ॾाढनि घरनि में हाणे त हीअं ई थी वियो आहे फैमिली में
हा ॾाढो नत हाणे ज़मानो केॾो असांजो छा हुयो ज़मानो, असां इन त मतलब असांखे त सई में न त गेट ताणी अचण जी परमिशन न हूंदी हुई, गेट ताणी निकरंदा न हुयासीं, जॾहिं गॾ में हुयासीं, मम्मी पापा जे अॻियां। ससु सहुरे जे अॻियां, तॾहिं हा, गेट ताणी चवंदा हा, न न निकिर न वञणो अथव बिल्कुलु तव्हांखे। त असां बिल्कुलु न वेंदा हुआसीं गेट ताणी। या तक कि फोन ते बि असांखे ॻाल्हाइण मना हूंदो हुयो, एतिरी मतिलबु असां
पहल पहले फ़ोनियूं हूंदियूं ई न हुयूं न, अगरि तव्हां ॾिसंदव मतलबु ज हा हिकिड़ी मतलबु उहो हॉल में पई हूंदी हुई हुते ई ॻाल्हायो।
हा लैंडलाइन बि हूंदी हुई ऐं उअ बि हिकिड़ी फ़ोन हूंदी हुई नई नई जॾहिं हुयूं। तॾहिं असांखे मतिलबु लैंडलाइन में बि पुछी करे बाक़ाइदा पो ऐं या वरी पो ॻाल्हाइणो आ, ईअं न हिकदमि सां खई ऐं ॻाल्हायो।
मतलबु मुंहिंजी मम्मी खे बि हीअई मतलब ॿटीह साल थिया थनि शादी खे। त मां ॾिठो आहे न मतलब कि लैंडलाइन मोबाइल हूंदी हुई, अलिग इहो कोन हूंदी हुई। त भई उते ई उहो ॿ मिंट ॻाल्हायो। हा ठीकु आ मम्मी रखां थी भई, और हाणे केर चई थो सॻे, हाणे चअंन ता कि असां कम ॿि त कयूं था न, फोन ते ॿि ॻाल त छा ई पो, अजकल मां चवां ती न ॾाढो चेंज जी और मतलब मां ॿि आहियां न त मांखे ॿि मतलब ईअं मतलब टोका टाकी न पसंद ईंदी आ, और माखे ॿि लॻ हाणे कीअ छोकिरियूं ॿिन्हिनि साइड जो सोचनि ती पयूं माइके जो बि ससुराल जो बि। चव हो बि त असांजो घर ई आ न, मम्मी पपा हो त असांजा न पहले, अंउ पहले एॾो न लॻंदो हुयो, हा भई असां अची वियासीं ॿिए घर में। हाणे इहो ई घरु आ, माण्हू जल्दी एक्सेप्ट करे छॾंदो हो अॼुकल्ह चीजूं एक्सेप्ट नथियूं थियनि पयूं।
न नथियूं थियनि पियूं, उहो ॾाढो हो त जॾहिं सुख सुविधाऊं सब् मिलनि थियूं उन खां पो बि छोकिरियुनि जो उ डिमांडियूं आंहिन इ आहिनि, हे न हे भला कंहिं न कंहिं ॻाल्हि ते
हो चैन चेनन न की इंअ चओ कि भई ह न, भले गरीब जी छोकरी, मतलब माण्हू छोकिरे जी शादी न थींदी आ त चवंदा न भले ग़रीब छोकिरी हुजे, हिकु वॻे में अचे। हा त जेकी मतलब ग़रीब घर मां अचे थी या हिक वॻे में अचे थी हा त उहो नाटक ज्यादा थी दिखार र पई अमीर छोकिरियूं को अमीर छोकिरियूं कीअ सब
हा मुंहिंजी ॾेराणीअ जो पुटु पुट जी हाणे मतिलब हलेसि पई माइटी, हाणे त थी वियसि सगाई। शादी हाणे थियण ई वारी थसि त मतलबु मुंहिंजी ॾेराणी एतिरी उतावली थी वई थोड़ो सो अञा अठावीह जो थियो हसि पुटु, त उतावली